जी नमस्कार।
की हाल छै, सब नीक छै, घर-परिवार लोग सब नीक छै, माय बाबुजी भाय, बहिन सब नीक छै।
जी सब नीक छै, अहां के सब भाय, बहन, बाबूजी, मा ताजी, पिताजी सब नीक छै।
हां हमरो घर-परिवार लोक सब नीक छियै, माई बाबूजी सब नीक छै और बताई छै खाना-पीना हो गेल छै।
जी हमर खाना-पीना हो गेल छै, अहां के खाना-पीना हो गेल छै।
हां हमरो खाना-पीना हो गेल छै और बताई खाना-पीना मे कौन चीज-कौन चीज आज खैली छै।
हम खैले छी भात, दाल, तरकारी इहे सब खैले छी।
हां हमरो खाना-पीना खा गेल छी, हमरो खाना-पीना खएले छियै। रोटी खयले छीयै और ई झोड़ा का सब्जी खैले छियै और तोरा आम खैलै छियै। और खा पीके थोड़ा बहुत सोय जाय छियै तऽ कनि आप से बात कर लै छी। और बताई छीये रौउआ आम खाय छीये, आम रौउआ पसन्द आय छै।
जी आम तऽ हमरा खूब नीक लागे छै। लेकिन ई इहे इहे नीक लागै छै कि कमे खाय छी, काहेकि अमवा नु तनी तबियत खराब कर देबै छै, बड़ा मीठ होकै छै।
ओ त रौउवा कैसन आम अच्छा लगे छै, जर्दा अच्छा लगे छै। ए कि मालदेव अच्छा लगै छै कि बिजू अच्छा लगै छै।
आ हमरा तऽ जादातर मालदोए अच्छा लागै छै।
ओ हमरो मालदोए अच्छा लागै छै, कच्चीस रौउआ जादा अच्छा लगै छै, चूड़ा से की, रोटी से, की भात से।
हां हमरा जादातर चूड़ा से जादा नीक लगै छै।
अ और बताई ने सब छै इग्जाम रौउवा सुनै छीये इग्जाम रौउवा भर रहल छी हमु रहै छै। रौउवा इग्जाम मे बढ़ियाँ से लिखे सब रौउवा आबै छै, समझ आबै छै क्वेश्चन।
जी हम तऽ एकदम नीक से लिख दै छी।
अ क्वेश्चन के रौउवा समझ आइ छै कि ना आई छै।
जी क्वेश्चन ना आई छै समय
हां बात त रौउवा सही कहै छै, हमरो क्वेश्चन बहुत भी समझ ना आई छै। ता बहुत क्वेश्चन ना समझ जाय छै हम तो एक तरह से क्वेश्चन दे के समझे छीये, कुछ-कुछ भर देै छै। उ ना आय छै का करै छै, हमरो डोर लागै छै। पढ़ाई पर ध्यान देबे के पड़ै छै। काहेकि अब टाइम ना बचै छै, तीन से चाएर महिना बचै छै तऽ पढ़ाई पर ध्यान देबै छै। कहै छै इग्जामवा खतम हो जाय छै तऽ ओकर बाद कोचिंग पकड़ै छै। और सब क्लासेस करै छै, चारगो पा चारगो क्लासेस करै छै। हम तऽ मैथ दिन नहि रहै छै। एस्ट्रा मे बायलॉजी रहै छै, फिजिक्स, केमेस्ट्री चारगो बढ़िआं से बढ़िआं से हम पढाई करैत छी। आओर रउआ बताइ जे रउआ के ऑनलाइन पढाई करे में अच्छा लागे छै कि ऑफलाइन पढाई करै में अच्छा लागै छै?
अ हमरा तऽ ज्यादातर ऑफेलाइन नीक लागै छै काहेकि ऑफलाइन मे ना तनि दिक्कत होइ छै कि अथी दिक्कत ना होइ छै प्रॉब्लम ई सबके कैसे की करल जाइ छै अ मतलब ऐसे ऑफलाइन में तनी डरो रहे छै कि मास्टरजी मारै छै तऽ ओ लऽ तनी जाइ छै।
ओ तऽ ऑनलाइन कोस्चनो सब बनाय आ जाइ छै ऑनलाइन?
जी हो जाइ छै।
ओ तऽ रउआ ठीके कहै छैऽ रउआ के दूर भी पड़ै छै रउआ घर से कोचिंग तऽ रउआ ऑनलाइने कर लै छी, सुनै छी रउआ मोबाइल खरदै छी। रउआ इसे मोबाइल खरदै छी?
जी हम अभी ले लेलेे छी मोबाइल।
केतना पडै छै कुछो गिफ्ट मिलै छै कि ना, कहाँ से रउआ खरदै छी? इहें से आके शहर खरदै छी कि रउआ अपने गाँव मे खरदै छी?
ओ अपन अपनेके शहर से नु खरदै छी अपनेके शहरके जे सबसे मेन होई छै उहे
अतऽ केसरी मे खरीदै छै गिफ्ट गिफ्ट देै छै
हँ एगो ब्लूटूथ देले रहै छै।
बस ब्लुटुथ देले रहै छै।
जी
ए ओतना मोबाइल खरीदै छी सत्तर हजार के एतऽ सुनै छै कि फोर जे आई छै त ओ लइका छै तऽ लड़ का के एगो स्पीकर दे छै इयरबड्स दे छै एगो आर कुछ दे छै तीन गो गिफ्ट दे छै बड़का एगो स्पीकर ओ हम अइ दुकान पे आय छी तऽ देखै छी इ छै चालीस हजार फोन पे देइ छै बहुत वरत करै छै
ओ
तरुआ और चिकेन ओ तो रउआ आर चीज मांगे छे नु कहै छै ते महग फोन आओर कुछ देे छै ना दै छै खाली इयरबड्स दै छै इयरबड्स
बोट बोट के देवे छै एगो टेम्पर देवे छै और कुछो ना देवे
ह केतना रउआ डाउन पेमेंट करइ छी?
अ जादा ना करै छी। तेइस सए पचास रुपआ पर महीना करे के अठारह सा अठारह महिना के
ओ आरो हर महीने केतना ई एम आई चुकाई छी अब
ऊं ई एम आई ज्यादा तऽ न चुकाई छी जैसे अगला महिना से तेइस सए चुकाबे के छै।
तेइसे सए
हँ
अठारह महिना तक ना देबे के छै।
हँ
बहुत लम्बा प्रोसेस कर दै छैय। साल बरब करइ छै अठारह महिना के करइ छैय ने ठीके रहै छैय और बताइ छी रौआ फोन बढ़िया से काम करे छैय, सिस्टम समझ आ जाइ छैय।
हँ नीक ढंग से तऽ अब धीरे-धीरे समझे छियै अब देखु ने एकके बारे मे तऽ न होइ छैय ओतना।
तऽ सब पुरनका फोन मे के ई फोन मे रिकवरी कर दै छैय आो सब आइड ईमेल उ
हँ ओ तऽ हम करिये लेबे छियै ते उतना। इहे मतलब पहिले ना समझ में आबत रहे छै ते इे न करवे ले जाय छीे दुकान पे तऽ बोलै छैय दू सए रुपया लेबे छैय।
ओ कहै छैय सब
नहि तऽ हम अपने से क लेबै छी।
ओ। हँ तो सब ठीके छैय और बताय छैय खाली इगजाम रहे छैय खुबा। एकजाम देब कची से आय छियै, क बजे उठ जाइ छी, क बजे चल आइ छी।
सात बजे तक तऽ उठि जाइ छियै आजकल काहि की आजकल तनि जल्दि सुति जाइ छिय। आठ बजे से चले छीये चाहे न बजे से आ साढ़े नौ तक वहाँ रह जाइ छी।
ह तऽ कोनो दिक्कत के बात न रहे छैय आ काल आखरी एग्जाम रहै छैय। काल हमर टेंसन ठीक रहे छैय बंद रहे छैय फिरी फिरी रहे छि ठीक से काम करै छैय।
ओकर चिन्ता नहि छैयअहाँ एगो बात जानै छी। जे चाह ने न होकै। बोलै छी अहाँ एगो बात जानै छी।
हँ बताइ छैय।
हम अहाँ के एगो फोटो भेजे छी देखू ने कितना मस्त लागे छैय चाँद के आड़ आड़ी धुआ हो गेल छैय पड़ियामे पड़िया एकदम
न फोटो छैय, फोटो भेज छैय, फोटो बस कहाँ आ जाइ छैय।
माल भेजै छैय रूकू आइफोने से
आए त मौसम बड़ा बढ़िया नीक लगै छैय, बात तऽ सही कहै छैय। आए मौसम बहुत नीक रहे छैय, लगातार रात के बारिश आय जाइ छैय। काफी रात मे अन्धेरा हो छैय अभी। लागै छैय रात मे जोर से बारिश बरसै छैय, आज तऽ आज तऽ बहुत ठंडा मौसम हो जाइ छैय। तऽ फोटो रौआ खिचई छैय त भेज छैय हमर तसन चाँद लगे छैय।
एकदान एकदम मतलब बढ़िआँ ख होटै हँ भेजै छी तनी ज बस जाइ छी।
हो जाइ छैय आइ फोन के एमे तऽ काफी अच्छा रहै छैय। तऽ अच्छा फोटो आ आइ छैय सुनै छैय। के आइफोन के कैमरा काफी साफ रहै छैय काफी। पिक्सल एच केमरा रहहि छैय। कि साफ साफ फोटो आ ओकर जूमिंग रहै छैय कैमरा के
हँ रहै छैय ने देखू ने अहाँके भेजै छियै एगो भेज देेले छी।
आ आय छैय ई अभी के फोटो रहै छैय कि दिन मे फोटो रहि जाइ छैय।
न अभी जस्ट अभी अहाँ के सामने न बोले छिय कि, हम एगो फोटो खिच के भेजे छी।
ए तऽ बड़ा पागल रह ओके, चारू आड़ि आड़ि पूरा चारर बादल ढक द छै चाँद के।
जी देखै छी, अभीे के जसट फोटो
ओ ओ गजा फोटो आभे छै। ओ कहै छै, नीक बटे नीक रहे छैगो, कहाँ पर रहै छै छत पर छै कि बाहर मे रहै छै।
छत पे छी।
ओ आज तऽ मौसम काफी अच्छा रहै छै। पूरा चमकता बिजली ने, चमकता छै बिजली।
कुछो न चमकै छै, बस ऊहे मतलब अभी नजर पड़ै छै। तऽ पूरा देखै छी, कितना करिया -करिया पूरा ला, ओ तऽ अभी हम अहाँके भेजले छी तऽ, चाँदवा बदला सब, बदलब सब हट जाइ छै, ने तऽ इतना पूरा ज चाँदवा छै ने, ओकरा पूरा ऊहें पे लागे छै, पूरा लाइने से रहे छै।
हुं, आ तस ठीक अछि। आओर बतायै, अपना फोन से फोटो रउवा खीचै छियै कि न अपन।
नहि हम अपन फोटो एक दूगो घिचै छियै, अपन अथि लै। त उतना फोटो -उटो ना रखै छै। देखू ने मतलब, इतना अन्हार मे कितना डिटेल दे देबे छै, मतलब कि पूरा एक- एक छेद उद शब्द देखबे छै, आइफोन कतना मस्त फोटो
ह तऽ आइ फोन के यी खासियत रहैत छै, फोटो सबसे बढ़िया होय छै। ओहिमे तऽ एगो हमरा ब अच्छा लगे छै, लुक भी काफी रहै छै। थोड़ा देख रख काफी फील अच्छा आइ छै। ओ कैमरा बहुत तगड़ा रहै छै, माने छै कि कैमरा ओ कैमराा होय छै, आइफोन हो छै, दुनो सेम रह छै। ऐचडि ए्स आर कैमरा। कोइ दुनू में अंतर न रहे छै, सिर्फ वीडियो बनाब मे काछी अच्छा लगे छै।
जी, तनि एगो तनि हमहु जोड़े छी, दस एक्स पे।
ह तऽ आओर बताय छै, पूर्णमामे सब चार चार्ज ओर ठीकै छै, कि नहि जल्दी चार्ज खतम हो जाइ छै।
न चार्ज आराम से आठ से दस घंटा, मतलब मिक्स चल जाइ छै, समझइ छै मिनिमम। लेकिन दिक्कत इह होइ छै, हमर एल न चले छै। कि हम की करै छी जानै छी? मतलब कि हमर हटस्पोट ऑन रखे छी, भरि दिन मोबाइल चलबे छी तऽ दू दूगो घींचे छै, आ ऊपर से पूरा ब्राइटनेस रखे छै। अगर नॉर्मल ब्राइटनेस रखे छी, अपन होटट बंद रखे छी नु आराम से दस घण्टा चल चलै छै।
ठीक ह फिर हम बाद मे कॉल करै छी, रखै छी।
ठीक छै रखू।
नमस्ते नीक लागैत छै, बात करी।
ई नमसा भ